अचे नथो आवाज़ हैलो हा छा थियो? आवाज़ु न पियो अचे?
न न
हा-हा ॿियो ॿुधाए?
ठीक आ ठीकु आ हा
हम, ॿियो सुम्हए नथी?
न न
ॿार
ॿार वेठा आहिनि हिकिड़ीे फोन खणी वेठी आहे, हिकिड़ी पढ़ाई करे थी।
अच्छा, ॿियो खाना रसोई थी वई?
हा, खाधी।
हा, वञिणो थी काॾै छा?
हा, उहो हॉस्पिटल वञणो आहे न।
अच्छा-अच्छा ॿियो?
बसि ठीकु आ, तव्हांजो थी वियो रोटी?
न हाणे खाए बि।
हा
हा थोडो फ्री थिए।
हा
पो खाए बि।
अच्छा
हा बरसात आ आहे।
हा पए थी न जाम जोर सां आहे हवा बि जाम आहे।
हा तूं बि हाणे रेनकोट वठी छॾ।
आहे पर मूंखे त रेनकोट वठी आया हुया लास्ट ईयर ई पातो न आहे मा
मुंहिंजी माई चयीती। में त रेनकोट पहनती है जेंनस वाला स्कूटर पे अच्छे स बैठ के चलाती है-
हू
अच्छा-
हिन बि त वरितो आहे न वंशिका बि
हा अच्छा ह हूंदो त साॻियो ई आहे न
हा न स्कट हूंदी आहे हेठां। पेंट जी जॻह ते न मतिलबु इअ स्ट्रेट ई हूंदी आहे। न भई पैंट न हूंदी आहे स्कट हूंदी आहे, भई जीअं हेठां वारो सॼो कवर थी वञे।
हा हा तकलीफ़ आहे न हुनमें त हे ईज़ी थो थी, वञे न पैजामे वांगुरु
न पर सकूटर ते होो सही त बि आहे न मतिलब? कीअं बि वेहे त हुनमें इहो न थींदो न
अच्छा ॿियो?
सालो न थींदी न हिनमें
हा ॿियो ॿुधाए ठीक आ? हम आयो कंहिंजो फोन
न
थी आयम अॼ मां, हा
गर्मी हुई छा?
न-न बिल्कुल न आराम सां माण्हू वेठा होया। अञा अचन आ त वञी सघे हा आटो नथो मिले बाक़ी।
हा न उहोई न बरसात जे करे माण्हू अटकिया हूंदा घ घणा ई
हा इअ हाणे सुञाणन था चङाई ॼणा
ऐं पगड़नि ते ई ॾिसी ॾिसी करे
चोंदआ हे पगड़ियू वारी माई आ ह थींदी बि हिते ई आहिनि सभ।
हा हा
या
ठीक आ।
हम होमवर्क कराइणो हूंदो न
हा
ट्यूशन ते वेंदी।
टूशन ते वेंदी अञा छह लॻे अञा अथस कलाक।
हा अध कलाक त तयारी में लॻंदुस।
हा न हाणे वार ठाए हे कर।
ओहि न ॿियो ॿुधाए? रात जो तोतन जो आवाज़ ईंदो आ।
हुते वञो न ॿाहिर वञो था, आवाज़ थो अचे बालकनी में उन पासे वनो मशीन वारे।
पो बरसाति ती पए न इन करे।
हा मशीन वारे साइड न किचन जे।
चङी आ बरसात
बंद आ हाणे त हिते त बंदि थी वई आ।
बि न बुआ जो मस्त आ ऑटो वारो।
हा
वड़ोबड़ छॾे थो वञे मोटंदे नथो मिले पियो।
उहो तकलीफ़ थींदी न हिक पासे आहे हिक पासे न आहे त। पोइ वरी कीअं वञे माण्हू तंहिंखां ऑनलाइन छो न जॾहिं खपे होओन महिल बुक कयो वरी, उनमें लावण माल वरी बुक कयो।
त बि न पियो अचे मां चयोमांसि तुंहिंजे लाइ भई मां हुनखे फोन कयां थीं करेे ॾींदी।
हा
पहिरियों हा कयईं वरी चईं ब वह हेॾा ऑटो बीठा आहिनि ॾिसूं हिकिड़े चई हिकिड़ो भाई चईयसि किथे वञिणो अथव न ॿुधायांसि। चयई मां हिन खे छॾे करे अचांव थो। हुते बीठा हुयासीं हाणे कोई ऑटो बीह बि न ॾिसे बि न त वरी बीठा हुयासीं ईंदो ईंदो पोइ वरी चयो। अला अलाए थी वियो छा थियो ख़बर ईी न पईा असांजी बि ग़लती थी वई नंबर ई न ॾिठो। ठोसीं कहिड़ो हुयो ऑटो जो पोइ ख़बर पइजी वञें या
हा
घणा ॼणा त ईअं आया हुननि खे जेके हॉल में विया हुननि खे। वठ्ण आया ॼणा स्कूटर खणी करे ईअं आया हू।
हम
हे बि हली् वियो न
ऑनलाइन वारो बि सुठो आहे सिस्टम पैसा वधीक नथा वठनि न पोइ
हा पंजाह चईं चालीह चईं, त बुआ चयाांसि टीअ न न बुआ चांयासि टीअह वटि चई हा ठीकु आहे।
अच्छा पंजाह जो सिधा टीअह ते अची वियो।
पंजाह चई चालीह चई चयाांसि हेॾा चई चालीह हा हा टीअह बुआ हिकु दफ़ो ई चयांसि हाणे टीह वठि न चई हा ठीकु आहे।
हा हुन ॾींहुं असां हुतां हॉ हॉस्पिटल मां हिते आयासीं त पंजाहु चई। वरी रस्ते ते माण्हुनि खे विहारे थो शेयरिंग में वीह वीह पर सीट
अच्छा
पोइ पोइ मां चयोमसि हाणे अंदरि खण त चे थो इधर तक आन्हे का एक्स्ट्रा - लॻेगा मां चयो ॿ त सीट वीह वीह रुपिया त हाणे वीहनि जो चालीह चालीहनि जो पंजाह ॾिनोम बसि। थी वियो न पोइ बराबरि हुयो न पंजाहु मां चयो पहले ई पचास बोला अभी बस इता ईी देगी वरी पोइ किड़कीर न कई सरदार हुयो किड़कीर न ओई ठीक आहे चई ओके चई करे छॾे ॾिनई बेहस करे आ त वरी टाइम वञे ह हुन में बि
हा ह हाणे हिते वरी ध्यानु न आयो भई आटो वारे खे मां पहिरियों ॾियां हो सुठो् थियो वरी हिते आयमि त मां ॾिनमि।
अच्छा हा हा ठीकु आहे न हिकु पासे, हिकु पासे हो हिकु पासे ता त।
हा त बरसाति हुई त। बुआ चयो तूं वञ पहिरियों तकड़ी लहो त पोइ मां तक हिकड़ी लई दरवाजे, चयो मां छठी खणी आईं आहियां मुखे ॾियें ॾंए में, न मञे। थेली में खणी वियो, थेली फटी वयी, पो वरी पो तकलीफ़ न थी इयं, खोलणी न पई छट्री
हा।
चये ती खोलियूं तॾहिं बि एॾी, थोङी बरसात जे लाए खोलियूं। नथा खोलियूं त आला था थियूं। एक्चुली पंधु करे न माण्हू एतिरो परे न आहे। पर नथी करे सघ चईं -छा भाभी हेॾो तां हेॾो पंधु नथा करे सघो एतिरो? कयो कयो हीअं थियो, मां चयो न बाबा मूंखे न मां न कई मांसि। मां चयो मुंहिंजो मूंखे पो तकलीफ़ थिए छा फायदो।
न न पो वरी सूर इहो कयो ते।
हम्म, हा। ॿियो?
ठीक आ।
हम्म।
हम्म।
रात जो हेॾा आवाज पया अचनि बर्डंस जा। हा सुम्हण मइल एॾा तोतन जा आवाज ईंदा आहिन, ईअं लॻंदो आ हिते अची बालकनी में वेठा आहिन त ॾिसण में न ईंदा आहिन।
हम्म, वणन ते ॻाल्हाईंदा हूंदा न वेही करे। मीटिंग मीटिंग हूंदन न रात जो।
हा, नाइट ड्यूटी। हम्म, नाइट ड्यूटी थी वई न।
हा। असां हरीत की बालकनी जो दरवाजो बंद करे, रूम जो दरवाजो बंद करे, बंद करे सुम पवंदा आयूं त पो आवाज़ न ईंदो आ ॿाएर जो कुछ बि।
न बंद हुयो कल्ल सब बंद हुयो, बरसाति चङी हुई, बंद हुयो। पो मां चयो ॾिसां त सही, हा मां चयो ॾिसां त सही अचे किथां थो? हिक बेडरुम में वियमि हुते बि अचे थो, बे ॿिए में वियम हुते बि अचे थो। ख़बर न पई पए।
हम
ॿियो ॿुधाए, जुङ त चङो ई ठहियो बीठो आ।
हा भरोसो न आहे, वरी पए मथां।
हा।
बुआ चए पई बरसात बि आराम कयो महीनो।
हम्म, लेट आई न अधिक महीनो ले अधीक हिकु महीनो इंजॉय करे आईं।
हा चंयी हिनन खे बि ख़बर प पवंदी आ छा भई आयो आ पुरुशोत्तम महिनो हम सुमनी हाणे?
न न, वञिणो आ न हॉस्पिटल।
अच्छा घणे लॻे हाणे वेंदीअ?
हा बस तयार ती थे।
अच्छा अच्छा हम, इहो बि ज़रूरी आ।
न न
हम चए पई उन मां चय मास पुट खे घुराए आ तेखा। स्कूटर ख़राब थस न जीअं वरी भई हुनखे चयो दा कल ही ख़राबु थी वियस पो पो वरी दादा खे चयो। भई हिनजो स्कूटर ख़राब थी वियो आ चई हुतेे वारो आ न हुनखे हुन वटि माण्हू जो नालो ॿुधाया हुनखे ॾेई अच हुन चयास ॿ ॾींहं लॻंडे। पो वरीे पंधि आहियो भई। थकजी पियो ॾाढो अॼ चयो थी मांव अॼ पंध वियो आ इन करे जल्दी निकतो आ चयोमास अचन मल भाॼी वठ अच जे मथ हिकु त स्कूटर वरी ख़राब पंध अचे वरी भाॼियूं खणी अचे।
हा
जीअ
ठीक आ।
हम्म
छा ठाहियो थव तव्हां?
मां मुङ
अच्छा मां बि मूंगई ठाया इन
चांवर ठाहिया थी।
न फुलको लूण मिर्च वारो फुलको
अच्छा मां मुङ चांवर ठाहिया आहिन। अध थी चांवर खाओ कॾी कॾी इअं लॻंदो आ। ख़ाली चांवर बि ठाहे खाइ
हा
ठीक आ, खाई खाओ वरी तव्हां बि रसोई मां बि थी अचां।
हा भले हा-हा जी